हेलो
हँ हेलो
हँ हँ की हाल छै
सब ठीक छै
हॉं आओर भानस बनि गेल
नहि नहि बने
हाँ ओर की सब बना रहल छियै
माछ भात
हँ आओर माछ भाज आओर माछ के झोर मोन तरस गेल खाायके लेल
हँ आइ सोचेके छी जे पूरा मैथिली भोज बनाबी दाली भात तरौआ चोखा माछ के झोर आ अंतऽ में दही चूड़ा तोहर भाय के भीऽ पसन्द छै
हँ हँ ईसभ मिथिलाके मनपसन्द चीज भेलै कल्चर भेलै और ई सब सुनि के मुॅंह मे पानी आबि गेल ओर मिथिला केऽ खान पान के जवाबे नहि छै
हूॅं आज काल तऽ पीढ़ी पिज्जा बर्गर दिस भै रहल छियै
हाँ
हेलो
ह आओर सही कहला अहाँ खाना पीना बनल रही कि बनेबै अखन
नहि बनी
आ बने बै
हू
अच्छा आओर
हम हम अते आ सोचलहु जे बच्चा सबके वजह सबके अपन हाथे खियाबी पहिने भानसके नियम सिखाबी
हँ ह ई सब तऽ ई सब सिखबैके चाही भानस के नियम बता दियऔ आ मिथिलाक भानसके खाय पियल भरके लेल ई चौका बर्तन सब सेहो सिखा दियौ अहाँके
हूं
हँ साफ सफाइ हँ आ दालि भात दालि भात हँ ह दालि भात तरुआ ई सब बना लिअ
इहो सब खााय में नीक रहे छै हँ
ह हँ तऽ नहा धोलल के कपड़ा पहिरी मानस करबाक चाही मन साफ तन साफ तखने अन्न के स्वाद आबै छ
हँ हँ ह ई बात तऽ छै अहाँके जीरा हि्ग ओरन टमाटर आओर से घी ऊपरसँ घी दऽ के गरम भात पर दऽ के ईसभ नीक लागै छै खाायमे
हँ आ जाड़ के उरद के डाली ओहि में अदरक खूब पड़े छै देह मे गर्मी आने छै साग मे भतुआ के साग
बथुआके साग भए गेल अहाँके आओर साग के जे तरुआ और बथुआ के लाल बथुआ लाल साग के भी बढ़िया होय छै छैा कदीमा के साग आओर ई नीक लागे छै सब खााय मे तर तर के खाय में इ सब नीक लागे छै
हँ तिलकोरके फूल आम पातके आ सुनू तो आहा तिलकोर के फूल आ पातके तरकारी ई आलू स कनि तीता लगे छै मुदा पेट लेल अमृत आ तरुआके कहना की
हँ तरुआ कहनाइ की मतलब तरुआ के बिना मैथिली के भोज अधूरा अछि
आओर कुम्हरौरी बैगन आलू के परोड़ के कोभी के कदीमाके सब्जी ईसभ अहाँके खाायमे बड़ नीक लागै अछि बेसन मे दऽ के मिरचाइ आओर अजमाइन मिला के तरुआ ई सब गरम तेल में छानि के इ सब मस्त लागे छै खाय में अहाँके
अह सबके खास के इहे अचार के तरुआ आँचार के यानि कच्चू के पात में ओकरा बेसन के लपेट गोल गोल भूजल जाइ छै बियाह दान के जरूर बनै छै
हँ हँ और अकोड़ा और बेसन के आहा आवाज आब रहल ये कोरा आर बेसनक के लिपटल तरुआ ई सब नीक लागै छै अहाँके खायब के
अब अहाँके बिना माछ के चर्चा केने हेते अहाँ तऽ माछ के परखै छी
हँ हँ खायल बहुत दिन भऽ गेल अहाँके ईसभ चीज सुनै छी जी मे पानि आबि जाइ या तरुआ सँ के बिना मैथिली भोजन जे अधूरा अछि अहाँके
माछ के झोर बनबे के असली तरीका की छी माछ के झोर के बनबैके असली तरीका की छी?
ई अहाँ के अछि परखै पहनेबे के असली तरीका य अहाँ के पहिले माछ के ताजा हेबाक के चाही ओर आ गलफर्स लाल होय के चाही अहाँ के अकोरा नून हल्दी लाल मिला कऽ रखय के चाही फेर ओकरा सरसों तेल में खूब के गरम माछ के तरय के चाही ओ बढ़िया सँ से भूज भुजेके ओहिके बाद अहाँके झोर लेल मसाला खूब के बनाबैके चाही प्याज लहसुन अदरक हल्दी धनिया मिरचाई के जेखन तेल पर बढ़िया लगा के मछली पर अहाँके अखन ओकरा मसाला के भुइन के लेल अंत मे ऊपर से कचिया तेल एक चम्मच ओहिके असली मैथिली स्वाद आबै छै बिना कचिया तेल के झोर फीका अछि अहाँके
हू अहाँ झोर लेल मसाला खूब भुनबक चाही
हँ आ अहाँ छोट माछ के जेना चोखा भऽ गेल पोठी माछ गरम भात संगे खायमे जे अहाँके ओ आनन्द या पूछू मत देवलोक के आनन्द अछि आर चूड़ा दही के बराबर मे कहू मैथिलीे कोनो पहचान के पहचान छै
हँ चूड़ा दही पवित्र भोजन छियै पूजा पाठ यात्रा कोजागर के जरूर खायल जाइ छै मोटका चूड़ा के पानि कनि बीजबा फेर दही चीनी आ गुड़ ऊपर सँ केला
हँ ऊपर से द के ह कोजगरा मे ई सब वहाँ के होइ के चाही आओर चूड़ा दही पान मखाना पान मखान मे मिथिला के पहचान मे पग पग पगल पोखरि माछ मखान ई सब त मिथिला के पहचान भेल अहाँके मखान खााय के चाही अहाँके
हँ मिठाइमे लड्डू खाजा ठकुआ नरसा बलुसाही मुद्दा सबसँ खास छै ललका पेड़ा तिलकोर के लड्डू जाड़ में बने छै देह में ताकत आनय छै
हँ ह ई सब अहाँके मिठाइमे ईसभ लड्डू खाजा ईसभ अहाँके मिथिलाके पहचान भेल अनरसा भए गेल बलसाही भए गेल ई सभ अहाँके बियाह मे इसभ खीर ई सब मेन चीज भेलै खीर मोहन मोहन गुलाब जामुन अहा के छेना मिठाई भ गेल मुँहमे र खायते
घुल जाइ छै ह हँ हँ बासी भात के गरीब के टोनिक छियै राति के भात के पानि दे के राखि दियऔ भोरे खा पेट ठण्डा रहेते
हँ हँ ई सब भऽ गेल अहाँके ई सब अहाँके कहैके मैथिली खान पीन के तेल मिरचाइ आओर बे बेसी होयके चाही स्वाद के लेल नीक अछि
हू जे नाप तोलके खयते तकरा किछू नहि होते सरसों के तेल मे औषधि गुंन छै हल्द द अदरक हिंग सााप पेट लेल नीक बेसी खायब केछुआ नुोकसान करतै
हँ हँ अहाँके मैथिली खान पान मे देख साग अछि भऽ गेल दालि भऽ गेल अहाँके दही छ माछ आओर मखान सन्तुलित भोजन अछि अहाँ
हँ हँ मौसमके हिसाबसँ खाना बदलै छै गर्मी में सतुआ दही बसी भात जाड़ के बाजरा के रोटी उड़द डाली तिलकोर बरसात में माछ बेसी नीक लगै छै
हँ हँ
एकटा बात कहू अतिथिके कोना भोजन कराउ ज ई के मिथिला छै मिथिलामे
हँ ह अतिथिक के देवता छी पहिने हाथ पैर धो कऽ
हुँ
आसन दियौ ओहिके बाद फेर केला के पात पर अहाँ के थाली में भोजन पहिने मीठा फेर फेर
हेलो
हँ हेलो फेर अहाँके झो नोनी के झोर अहाँके ओके बाद फेर
हँ आ परसे हँ आ परसे की उदारता आर लियो आर लियो अहि के खिलाल जाइ जे खाली पेट केओ न जाय
केओ नहि हँ अहाँके खाायके बाद पान चूना कतथा सुपारी वालला पान बिना पानके भोज पूरा नहि होइत अछि
हुँ अच्छा सुनू ने हमर फोन आबै छिय जे फोन रखू छै ह हेलो
ठीक ठीक
हँ हँ हँ राम राम